राधा राम और की सब भऽ रहल छैइ ख भोजन तोजन क ओकर छत पर बौआ रहल छी अखन बौआ ढनढनाई भ अहाँके की भऽ रहल
हम तऽ खा पी लेलुं ह खा पी कऽ एखने कनि टहलैई छी हमहुँ अङ्गना में अंगना में अंगना में कनि कि टहले छी बारिश भेलय तऽ बड़ कीचड़ जेना भऽ गेल छैइ थाल कीच भ गेल छलैअइ लेकिन की भेल
बुझ रहल छिअइ आर अहां के मड़बा की अंगना में मड़बा तरवा बर बहन्यिया सब
हां ओकरा ढकि हां ओकरा ढकि देलखिन ओकरा पप्पाी सब भी के देलखिन ने
अच्छा चौं मरबा में चूबैया नैइ ना पाइन अथि च च भा देने छै कि नहि उपर मे पनीर तनी दऽ देने छै
पन्नी एकटा बिछा देलखिन ह पानि तानि नई ओ अथि क क तेना कऽ कऽ और तऽ बढ़िआँ से तना क
कोनो बात नई छैइ ई सब होयते रहिए छैइ और कनी फेर की सब भए रहल की कहे छैय बौआ सब बढ़िआँ छथि
हां बौआ सब एकदम ठीक छथि बहुत नीक आ आहां अपन बात तब अहाँ कतऽ गेल छलियै कि नहि गेल छलियै
कतअ् गेल छलिअइ
काज पर गेल छलियै
हँअ् हँअ् काज पर किया नई जेबै काजपर तऽ जायके रहैइ छैइ उएह बुझियौ न मजदूरी करय पड़ैया भैर दिन मे दू तीन स रुपआ मिलै या नहि मिलै या ओकर की गारंटी छै किछु नहि छै लेकिन मजबूरी ह जाय पर देहाती इ दिन भैर दिन भैर दिन
नहि से की करबै से तऽ से तऽ करे पड़त हमहूँ बाहरमे तऽ कनि हमहूँ अपन किछ किछ काज छला गेल रहौँ जा क कथी कथू काज कैलौ ह
क आ पोछ त छै अच्छा लगबै वला काम करै छै की आ
पोछा लगबयवला तऽ ओतऽ डेली के काज होइ छै ओतऽ घरमे नहि करबै त
अहाँ कनि जोरसँ बजैत छीयै अहाँ कनि धीरे धीरे बजयौ न कठि काम ताम
सब आयत एकदमसँ अपन कपड़ा एनाहिते छोड़ देत ई नहि जे अपन कपड़ा खी खीचब कनि काज करब से ने अपन शर्ट तर्ट एनाहे सबटा छोर देत ई ई हिनका सबके कते बेर कहै छिय ओ नेस हो लिया करु अपने से साफ सुथरा कर के जाउ छत पर पसाइर आउ लेकिन नहि
आ बोले नहि छै बच्चा सब करैत रहै छै इ सब ठ काम ताम करनि
एहन नहि एहन किछो नहि छै थकयवला लेकिन की कहू हमरा घवमे सभ तेहने सभ छथिन किनको उठयके होश नहि रहै छै सभ आ सब एक नम्बर के आलसी आदमी सब छथिन उठते छथिन साढ़े आठ नौ बजे
अर बुआ सबके अहाँ पैन धऽ ध क उठेबे लेकिन हम बहुआ सब अहाँ सब आहा के जे बौआ सब छथि से तऽ बुझि गेल या लेकिन अहाँ के बच्चा सब जे अहाँ अपने सुतले रहहि जाय छीै अपने तऽ लग य तीन तीन बजे तक
तऽ ओ तऽ ओ ओ देखियौ ओ कखनो कखनो अपन देखैत रहबै ओ ओ तऽ अहूँ देखैत रहै छीयै अहु के कए दिन देखे छी अहाँ के सुनल में अहाँ के माता श्री की कहै छलैथ है माय कहे छलेे जे अहाँ फोन लगाक हेडफोन लगाक कान मे अ तहन सुतैत रहै छी अहाँ एना एना जे करबै तऽ काने खराब भऽ जायत एना तऽ नहि कर करू कनि फोन साइड मे राखू अपना लग से कनि हइट क फोन रखियो आई काल् ने बुझे छीये आइ काल्हि बच्चा सब सुनैत नहि रहे छै लेकिन ई सब बहुत दिक दिक्कत भऽ जाइ छै कार मे प्रॉब्लम दिक्कत भऽ जायत तऽ फेर केना है
उ दाना दाना
नैय नैय नैय नैय सेसभ देखियौ सेसभ एक टाइम होइ जे सबटा चीज के भजन के अहाँ दोसर के कहै छियै दू बजे तीन बजे तक देखै छियै अहूँ अपनो तऽ उएह काज करै छी अपने अहाँ नीक काज करबै तहन ने अहाँके देख कऽ केओ अथी होयत लेकिन देखियौ ओकरा जे अथी बोल छै जे दूओ तीनो उठै छै ओहो उठै छै उएह टाइम पर अहुँ उठै छीयै उएह टाइम पर अहाँ कनि पहिेले उ ठतिऐ तऽ बुझबो करतियै जे अहाँ उठलिय छओ बजे पाँचे बजे उठ कऽ कनि टहलै छी एकटा देखो देखि एकटा अथी होइ छै सेहो नहि भऽ पाबैत छै ने तऽ अहाँके बहिन कहै छलथि हेँ जे की कहु हमर भाईजी अपने उठे छै एते लेट एते लेट से उठे छथिन तऽ हम की करिय हम तऽ सोचैत रहे छियै जे ओ सब उठथिन कनि जल्दी तऽ हमहुँ कनी जल्दी उठ कऽ टहलब कनि देखो देखिय एकटा लोक के अथी होइ छै लेकिन घरमे तऽ कोनो आचर ह मै ह माए परेशान उनका मै परेशान रहै छथिन हुनकर माए कहै छथिन जे की कहू आ बाल बच्चा सब कियो सुधरल ने एते लेट तक सुतल रहैया त लिय जल्दी जल्दी उठतै से नै आइ कैल
आ अपनो गेल गुजरल छीयै आ साथ साथमे दोसरो
नहि नहि नहि नहि हुनका लागैत रहैत छनि हुनका अथी होइत छनि जे बच्चासभ कनि भोरे उठल कनि पढ़लक लिखलक आइ काल्हि के बच्चा सब तऽ पढ़लक लिखलक कम आ मोबाइलमे रील्स देखलक जादा आ अथी चलेलक फोन
के हम काल्हिके भोरे भोरे चले ला तब चलबे की नहि
हम तऽ एकदम हमरा हम तऽ एकदम आबि जायब हमरा घरमे तऽ हम तऽ हम तऽ जाय हम तऽ भोरे उठैमे तैयारे रहै छी हमरा जतऽ जे करबाक रहैया जतऽ जेबाक
क अहाँ घ मुँह पर पानि ढारि ढ़ारि कऽ
हँ हँ जरूर जरूर जरूर आयब अहाँ जरूर जरूर एहि ल कोनो दिक्कत नहि छै ऐमे कोनो नहि ए मे हम अपने उ जाइ छियै ओहिमे कोनो दिक्कत नहि छै उठे ला कोनो नहि छै देखियो काज रहते लोको भोरे उठ न हम तऽ अपन भोरे उठते छी हमर तऽ हमर तऽ ई स्वभावे अछि आ तनी उ दिन से अछि हमर अपन एकटा व्यक्तिगत तऽ अपन एकटा ई बनेने छी जे भोरे उठलक कनि अङगना घरमे झाड़ू
प
नहि हम तऽ बड नीसँ एकदम अंगना घरमे झाड़ू मारलक नीपा पोती केलहुं सबटा केलम आ सब त क क ग गेलल
कथी सभ पढ़ै छै
अंगना नहि हमर घ अंगना जे छै ने से माट छै आ घरमे तऽ ढल इह ऊपरो से छै आ नच चोमे भऽ गेल छै प अंगना मे केना ने नहि करबै तऽ से केना हेतै नहि करबे तऽ केहन लगतै गोबरसँ करै छियै नीकेसँ करै छियै गाय रखने छी अपन गाय छथि तऽ हुनका अपन अपन अपने घरसँ मागहो नहि पड़ैया एकटा एकटा एकटा एकटा एकटा प छा देलेखिन हन बछरी छथिन बछरी बछरी छथिन आ एकटा गाय छथिन दुनू छथिन अपन एहिमे हमरा कोनो दिक्कत नहि ह परेशानी नहि अपन करै छिकना केऽ अपन जाइयन ओहि सभमे दिक्कत नहि छै सभटा चीज भऽ जाइ छै आर अपन बतबियौ अहाँ कहिया गाम घर मे अहाँके गाममे केहन मौसम हय
हँ हमर जेहन अहाँ लग जेहन मौसम हे तेने हमरो लग मौस
हँ त कानिके दके तऽ टो ल त हँ ठीके हम छी
हमरा तऽ लगया बारह कदमो सब अहाँ लग पहुँचते ओहो बड़ दूर भऽ गेल
ओ अहाँके बुझाइया ने यौ एना के देखा रहे छै रास्ता सामने मे लेकिन गलिये गलिये तते गली छै जे ओ लागत की हे यै बगले मे घर छै लेकिन चलबै तऽ बड़ी टाइम लागे छै अहाँके एना समय के लोक नहि ने बुझ पाबे छै लोक के लागैत रहे छै हैया बगले मे छथिन हैया बगले मे अरे बगले न बगले मे कह कहनाइ जेना बहुत दूर छै ने लोकना
ह ना ना छै हम तऽ सिधे अहाँके आबै तऽ देखियौ हम पहुँच कऽ देखाउ अहाँके आवाज सुना देत अपन
कहे मेना लागेया ने अहाँ अपने घर पर रहु नीक से रहु राईत भेले बढ़िआं से रहू तू की कहब भोरू उठू अहाँके नैय एतेक कथी करऽ पड़त एत किया फालतू के चलब एते नहि चलू एतेक कष्ट नहि दियऔ अपना आपके
नैय नैय हमर बहुत हारि थाकि आएल छै हमर बरओर ऐसी चलैया
नहि हमसभ ने कि बात करे छीये अहो हमरा सब लए तऽ भाय इएह चीज छै इह अंगना मे कनि हवा खा लेले उएह हमरा सब के ए सी के बराबरे छै हमर सबके घर मे कतयसँ ए सी लगतै य अखन ने केओ कमाय वाला ने केओ धमाय वाला जे कमाई छै खाय छियेँ पीबै छियै ओ सब नहि बौआ ओ सब तऽ नहि भए पेते अखन ओ सब मे तऽ ब टाइम बहुत समय छै पढ़ते लिखते साल पूरा बढ़ते तहन ने ए सी या किछो ई सब ने हमरा सब के दिन दुनिया मे अछि पता नैय कहिया आयत कहिया नै आयत
हमरा लगैय जे अहाँ प्रो प्रैक्टिस करै छी अहाँ पहि अखन अपन बौआ बच्च डलब अहां मारलय मतलब अहाँ अहाँ गेल गुजरले छीह अहाँ अहाँ पढ़ाई लिखाई न
नैय हम तऽ ब पढ़लौ पढ़लम लिखलम तऽ खूब लेकिन की कहू इ ने ओ ने ई चक्कर मे न की कहू किछो ने भेल ने इम्हरे के ने उम्हरे के सोचलम ई कली फेर कहली ओ कली ईली ओ कली मे ई उकेली उकेली भऽ गेलै नैय भऽपेर आर की नैय चलेलम चलेलम तऽ सभटा चीज सभटा आबैएा आ की नहि आबैएा आबैए तऽ सभटा छी लेकिन पाइ नहि आबैया बस एकेटा छी जे केनाहितो कऽ कऽ की करब करब जया आबैया सभटा चीज हमरा एकदम से सब नहि अछि से सब दिक्कत नहि जे कहैय सब ओहिय जे ने ई तऽ बड बुधियार छथि जे
हमरा तऽ बड़ नीक बात त जे अहाँके अबैया लेकिन अहाँ क चिता अछि खीरमे नून दऽ दै छियै
नैय नैय ई अहााँके लागेया क कहिया खुएलौ जे कहिया ई त हमरा ई त हम ई त चीज तऽ क्यो ने कहि सके या जे हम दालि मे चीनी द देबे आ खीर में नुन दऽ देबै त अहाँ गलत कहले ई विचार अहाँ के गलत भेल ई जतऽ से अहाँके सुनय मे एले ई जानकारी
पुरि सब्जी पलाओ पलाऔ किछु खुआउ देखियौ कम बन कऽ देखब ना हम बुझब
अरे कते बेड़ा आहाँ के बना के खुएल में अहाँ सब बिसर के जाय छीयै एहि दुआरे हमरा निमुन होइत रहहिय अहाँ सब के खुआबे के हम जिनका खुआबे जिनका खुवाबे छी सभ एके बात कहे छतीन खा ले छथिन ओइ के बाद कहै छथिन आहा हमरा कुछो बना के नै खूएलै तहन त अईसे बढिया नहिये खुवाब त खुअल तऽ तहने सुनू तऽ ज्यादा नीक लागे छै आ खुवाइयो देलियै गवाइयो देलियै पैसो लगा देलियै समयो लग देलियै परस कऽ खुआइयो देलियै आ तहन जे कहे छथिन जे हम नहि खेलउ है तहन तऽ हमरा लागैत रहहिय एहि सब तऽ नीक हम अपन समय व्यर्थ केलहु हिनका पीछा त सँ नीक तऽ हम अपने अथी केने रह तऽ नहि खुएबै तऽ खाउ तहन दालि भात चोखा आउ
तुरले सोना बुझााय त पिै ह
मुँह तऽ हमर बाप बड़ हमर एते सुन्दर हे हम जे अगल बगल में सबटा कहै छी हमर बहिन कहै छी हमर बहिन के बेटी सब छै स कह मौसी आ कते सुंन्दर लागे छीयै अहाँ कते सुंन्दर लागे छै हम कहै छियै हँ बौआ कतयै ह ब तराय सब सुन्दर हम छिय कहैत रहे छ मामा भी नहि सुन्दर मामो नहि सुन्दर छथिेन हम कहलियै कोनो कोनो बात नहि की करबी बौआ मौसी सुन्दर छौ ने बस खुश रह मौसी के देख देख मौसी तऽ तोहर एते सुन्दर छौ जे तोरा लोक तू की कहबिी तोरा लोक अगल बगल सब कहैत रहे छै की नीक विचार की नीक ओ सब ते खुश ब ऽ जाइ छै सुन कऽ
भऽ गेल समय बर्बाद भऽ गेल आब
नहि अहाँके समय किया बर्बाद हैत नहि समय बर्बाद तऽ से हम नहि करैत छियै समय बर्बाद से तऽ बड्ड नीकसँ अथी अइ ताहिमे कोनो दिक्कत नहि
दात दुख लगल आब
नहि नहि नहि से चीज नहि कहियौ ई बात नहि कहियो ई बात देखियौ हम लोक सब एना सब कहै
ब ई चीज सबच भेल बहुत बढ़िआं नीक ल हमरा अहाँ के बात जाइ जाय जाइ सिया राम शाम ठीक छै अपन
नीक आदमी के साथे बात केला से तऽ नीक लोकनि